हेलो हैेलो हां तऽ आइके अपन सभ के टॉपिक यए बाबाधाम यानि देवघर तऽ बाबा धाम के बारे में हम की बाजू भारत के पवित्र भूमि पर कई सारा धार्मिक स्थल य एहि में सैकड़ो करोड़ो लोक के आस्था केंन्द्र जुड़ल यऽ एहि में से एक अत्यंत प्रसिद्ध ओर जागृत स्थल यऽ तीर्थ स्थल ये जेकर नाम य बाबाधाम ई बाबा बैद्यनाथ या देवघर के नाम से भी जानल जाइ छै ई पावन स्थल झारखंड राज्य में देवघर जिला में स्थित यऽ भाग भगवान शिव बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिङंग धार्मिक आध्यात्मिक लिंग सबसे महत्वपूर्ण इम्हरे ये जेकरा देवताहं के घर भी कहल जाय छै या बाबा धाम कहल जाय छै एगो बाबा धाम के स्थापना जे छै एकर पीछे बहुत रोचिक और पौराणिक कथा छै रामायण काल में लंका राम भगवान शिव परम भक्ति अऽ हिमालय घूर तपस्या केलै तब शिवलिंग लेए के आबे छलहुँ तखन के बात छै ई आगे के हम अहाँ बताउ की ब जाउ वहाँ
देखियौ बाबा धाम
सबहक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल अछि ई झारखंड राज्य देवघर शहर में उपस्थित अछि एतय बाबा वैद्यनाथ शिवजी के प्रसिद्ध मन्दिर अछि बाबा धाम बारह ज्योतिर्लिङंग सँ एक मानल जाइत अछि एहि कारण देश विदेश लाखो श्रद्धालु प्रत्येएक वर्ष दर्शन कहु करैत आबैत छथि हमर गाम घर में बाबा धाम बहुत मान्यता अछि श्र सावन मास आबिते सावन मास आबिते गामक लोक बोलबम कहैत सुल्तानगंज सँ गंगाजल भरी पैदल देवघर जाइत छैथ लगभग एक सए पाँच किलोमीटर यात्रा बहुत कठिन होइत अछि मुद्रा मुदा श्रिद्धालु सभ खुशी खुशी बाबा पर जल चढ़ाबैत छथि लोकक विश्वास अछि जे सऽ सच्चा मन सँ बाबा सँ माँगल वरदान अवश्य पूरा होइत छै बुझलियै गाँव में
तऽ सही बजलऔ कि ई जे सावन काँवर यात्रा यै कि बाबा धाम में ओ तऽ ओना तऽ देखल जा तऽ साल भर भीड़ रहबे करैया लेकिन श्रावन के मास में नजारा देखे वाला होइ छै ह उमरे सावन के मास में सबसे बड़ा लम्बा धार्मिक मेला उमरे लगै है बाबा बाबा धाम में एकरा सावनो मेला कलह जाई छै जकर बारे मे अहाँ अभी बतेलहुं कि बिहार के सुल्तानगंज से ग्ंगा नदी से पवित्र जल लेकर देवघर जाइ है लोग सब एक सए पाँच किलोमीटर के लगभग दूरी तय करके तब बाबा भोला पर जल चढ़ेलहुं तऽ ई बहुत दूर आ बहुत पवित्र आ पावन मानल जाइ छै देखू मंदिर के जे वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर छै ओ बड़ भव्य छै अपन चिन्ह छै मन्दिर के शिखर पर एक अनोखा पञ्चुस स्थापित करल गेल छै जेकर सुरक्षा कवच मानल जाइ छै आमतौर प शिव म मन्दिर के त्रिशुल होइ छै लेकिन यहाँ पंचशूल छै ज मंदिर के औरो विशेष बनवे छै अहाँ बाजू अब
गाममे सावन मासक वातावरण बहुत धार्मिक भऽ जाइत अछि भोरमे लोक शिव मन्दिरमे पूजा करैत छथि महिलासभ व्रत रखैत व्रत रखैत छैथ आ भगवान शिवक भजन गाबैत छथि बच्चासभ सेहो बोलबम कहै छै काँवड़िया सभक स्वागत करैत छथि बाबाधाम मन्दिर बहुत पुरान आ सुन्दर अछि मन्दिर परिसरमे बहुत रास देवी देवता मन्दिर सेहो अछि दर्शन करय लेल दूर दूरसँ लोक आबैत छथि मेलाक समय पूरा देवघर भक्तिमय भऽ जाइत अछि जगह जगह सेवा
शिविर लगाओल जाइत अछि जतेक काँवरियासभके भोजन पानि दवा आ आरामक व्यवस्था रहैत अछि बुझलियै
जी हँं त बिलकुल सही बजलै देखू बाबा धाम जे छै धार्मिक सस्था के केंन्द्र नहि है बल्कि भारतके एक सांस्कृतिक एकता आऔर सामाजिक समसता के एक जीवित उदाहरण य है जब सावन के मेला मे लाखो श्रद्धालु एक साथ एक रंग के कपड़ा पहन कर अ नंगे पाँं हाथ में कावर लेकर जाति पाति ऊँच नीच अमीर गरीब सब भुला कर हरहर महादेव किनारा लगबै लगबैत बाबाधाम जाइ छै यहाँ हरेक व्यक्ति एक दूसरे के बम या काँवरिया कके पुकारे छै राजा हो या रंक हो सबके एक कतार मे लग के बाबा के दर्शन करे के होइ छै यह दृश्य मान व और समानता का सबस बड़ा अगर देखल जाउ तऽ सबस बड़ा सदेश दै छै कि हमसभ एक छी हम सभमे कोनो भेदभाव नहि है एकणत श्रावणी मेला के दौरान यहाँ स्थानीय व्यापारी और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत भऽ जाइ छै अ देखल जा स्थानीय कारीगर जे भेल दुकानदार भेल होटल व्यवसाय भेल सेवा प्रतिदिन द भेल मेला भेल आजीवक भेल मुख्य साधन छै देवघर के प्रसिद्ध पेड़ अहाँ तऽ भुजले होबे एक प्रकारके मिठाई है कि व्यवसाय ई दौरान चरम सीमा पर होइ छै देवघर के जब मेला लगे छै देवघर मे खूब मिठाइ बिक्री भेल खूब हरेक दुकान वाला दुकाने दुकाने मिठाइ बेचै छै तऽ यहाँ आबे वाला हरेक बाबा हरेक व्यक्ति पेड़ा खरीद के लेके गेलो बाबा के प्रसाद के रूपमे आँहा बाजू
हमर गामक बहुत लोक प्रत्येक वर्ष बाबाधाम जाइत छथि काँवर लऽ कऽ यात्रासँ अबि कऽ ओ सभ अपन अनुभव सुनबैत छथि जे हम कीसभ केलहुँ रस्तामे केना पहुँचलहुँ केहन रहल बात बाबा के यात्रा बाबा धाम प्रसाद अनैत आनैत छथि आ परिवार तथा पड़ोसी सभमे बाँटैत छथि
एहिसँ गाँवमे खुशी का खुशी आ धार्मिक व वातावरण बनल रहैत अछि बाबाधाम केवल पूजा पाठक स्थान नहि बल्कि आस्था प्रेम सेवा आ एकातक प्रतीक से एकातक प्रतीक से सेहो अछि एतय जाय कऽ मा मनके शान्ति भेटैत अछि आ भगवान शिव पर विश्वास आरो मजबूत होइत अछि बुझलियै
जी जी अहाँ तऽ एकदम सही बाजलउ देखू जब अहाँ बाबा धाम जाइ छी तऽ बाबाधाम के मुख्य मंन्दिर के अलावा भी अ कई सारा परिसर छै जेकर आस पास मे ही अलग अलग स्थान बनल छै जे बेहद अत्य आदमी रूप से बेहद महत्वपूर्ण छै जेना शिव पार्वती सगठन भऽ गेल मुख्य मन्दिर मे माता पार्वती मन्दिर के शिखर पर लाल पवित्र धागा बानधे के रस्म होइ छै एकर अनोूख परम्परा चलत आबे छै पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धांजलि श्रद्धालु के मनमे ई भाव रहै छै कि ई अ अथि पवित्र धागा बनहले से अहाँके जे सम्बन्ध छै वैवाहिक जीवन छै से सुख आऔर शान्ति मे बीतत शिवलिंग सरोवर छै मन्दिर छै कनी दूर पीछे एक विशाल तालब शिवलिंग कहल जाइ छै पौराणिक मान्यता के अनुसार आ रावम अपन शुद्धिके लेल तलाबमे निर्माण कयेलहुँ अ आइ के भक्त बाबाके दर्शन करै से पहिले पवित्र सौरव मे रस्नान करै छै ओकर नाम शिवगंगा छै कनिए दूर छै बाबाधाम से बाबा के मंदिर से और एगो छलै बासुकीनाथ धाम तऽ बाबा धाम के यात्रा करे के बाद आधुर बाबा के अहाँ यात्रा केलहुॅं बासुकी धाम नहि गेलहुँ तऽ ओ अधूरा मानल जाइ छै जब तक भक्त लगभग चालीस बियालिस किलोमीटर दूर स्थिति ई बासुकीनाथ धाम के दर्शन नहि केलहुं तब तक बाबा धाम के यात्रा जे छै अधूरा मानल जाइ छै पूरा नहि मानल जाइ छै अरे आहाँ बताबै की बताब
बाबाधामक यात्रा सेहो हम कयने छी हम तऽ बुझियौ जे तीन चारि बेर गेल छीयै प पैदल कामर लऽ कऽ सुल्तानगंज से जल बोझ क बाबाधाम गेल छी जल बाबाके चढ़ेने छियन आ रास्ताके अनुभव किछ किछ हमरा यऽ रास खातामे बहुत रास काँवरियभ भेटलाह सब एक दोसराके सहयोग करैत छलाह जगह जगह सेवा शिविर शिविर लागल छल जतय निःशुल्क भोजन पानी दवा आ आ आरामक व्यवस्था छल स्वयं सेवकसब बहुत प्रेम आ सामान्यस सेवा करैत छला ई देखि मन बहुत प्रसन्न भेल रास्तामें भजन कीर्तन बोलबम का नारा जाहि जाहिसँ भक्तिमय वातावरण मनके आनन्द भरि दैत छल कतेकेक कतेकेक ठाम लोक काँवड़िया सबपर फूल वर्षा करैत छलाह पूरा यात्रा भक्ति उत्साहसँ अ भरल छलाह देवघर पहुँचलापर बाबा वैद्यनाथ
देखु अहाँ बिल्कुल सही गेलहु समय के साथ जे बाबा धाम के आबे वाला श्रद्धालु के संख्या छै से करोड़ में पहुँच गेल ये एते बड़ा संख्या सम्भाले के लेल सरकार स्थानीय प्रशासन द्वारा आधु तकनीक तकनीकी बेहतरीन व्यवस्था के उपयोग करै छै ताकि श्रद्धालु के दिक्कत नहि भ पाबै छै आराम से श्रद्धालु अपन बाबा के दर्शन कर लू संक्षेप में हम य कह कि बाबा धाम एक पावन स्थान य जहाँ पहुँचे से मन के असीम शान्तिय असक्रामकता ऊर्जा एहसास होइयै बोलबम के जकार गूजैै हवा मे तैरती है धूप अगरबत्ती खुशबू पूरा एम्हर उमहर से हवा मे पहुँचे यै कष्ट और थकान के बिल्कुल पता नी लगै है य वो स्थान ये जाँहा अखन मनिष्य भौतिक संस्कारके बन्धनो से भूल कर शिव की भक्ति मे लींग हो जाइ छै ठीक छै तऽ राखै छी फिर ओ बात बात करब
ठीक छै ठीक छै